हेलो
हेलो अहाँ केलिए कि हम केलिए
अहीं केलियए
एमहर सँ केलियै तऽ नय लगैत छलैए फेर कखन लगलै हम नहि बुझलियै
ओ अहीं केलिय
अच्छा केलियै तऽ लिखै छलियै पहिले की यूजर ने अभी आपक रजिस्ट्रेशन नही किया है से कहै
अच्छा
ओर सभ कहू
ओर सब ठीक है माँमे आ रह कहिऔ
ठीक छै कहलियै बात कऽलियै फेर खेनाइ बनाबै
हँ आहाँ के तऽ रोजके दाएत खेनाय में
हँ हँ आब एखन तऽ नाश्ता एकरा सबके लेल रेडीमेड मँगबा देलियै बनल बनैल आब जेबै खेनाइ बनेबै रोटी बनेबै रोटिएटा बनबऽके छै रोटी बना लेबै तऽ चैन भऽ जेबै
हँ से तऽ छैहिए
गर्मी बहुत छै
आब तऽ कॉल रिजेक्टो हेतै तऽ बुझबे की नहि से वला गोप भोगल
कथी
कॉल अगर रिजेक्टो भेलै
हँ
तऽ बुइझ पेबै कि नहि कियाकि ओ खुले नहि रहल छै
हँ से तऽ सैह लेकिन एमे जेना बात केला के बाद पता चलि जाइ छै ने हँ लेकिन बात कयलाके बाद पता चलि जाइ छै ने जे हँ
ओह तै में पता चलैत छै
अच्छा तखन तऽ अपनासबके एहन नहि जे व्यर्थे चलि जाय
पता नहि लप
उत्पन सँ फेर पूछ पड़त
ह
नय मैसेज कऽ कऽ पूछि लै छियअनि
हँ
अहाँ नय बात करै छियनि
कहाँ हमरा कोनो काज रहैया त राघवे से सोच ले छियनि
अ तऽ राघवो सँ पुछ लियौन हँ तऽ राघवे सँ पुछ लियौन हमरो करय में ठीक नहि लगैए बेर बेर
हँ
आ बेर बेर बेर करबैन ओहो व्यस्त रहैत हेताह तऽ उठबै तऽ नहि छथिन एक बेर लेकिन लेकिन बादमें फेर देखै छथिन तऽ कहैत छथ करै छथ
हँ
न राघव छथिन ओहि घरमे हुनका पते हेतनि बहुत चीज पते रहैत छनि हुनको
हँ हुनका चपत
नहि तहन हम हीँ बात कऽ लै छियअन एखन सपना दीदी स बात कऽ लै छै हँ काल्हि कयने रहियैन तऽ उठेबे नहि करय जाय गेलखिन परसू बात भेल रहए काल्हि नहि बात भेल त देखै छलक देखै छनि कऽ कऽ अगर बात भऽ जाइए तऽ पूछि लेबनि अगर हमरास हम नहि पूछि पयलै तहन अहाँ फेर बादमें पूछि लेबनि
हँ देख आम
हँ के गोटा पुछलके हमही पुछलगे चाहेी पुछल के गोटा हम पहिले लगाकऽ देखै छियै बात भऽै तऽ ठीक छै नेन जह अहाँके बात हयैत तऽ हम पुछ ल
हँ
ओर पपा एला
हँ एला
माँ खेनाइ बनबै
हं माना बनबै छथि
काकी लाइन